हलो हा वाहेगुरु। हलो, हलो
एक, एक सेकेंड हलो
हा हलो।
हा हा हलो हलो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल। ह तव्हां काथा??
इ त अ सीसा।
अच्छा इटारसी
हा तव्हां ख था।
असां हिथा महाराष्ट्र साइड आ
क कहिड़ो श।
जी।
कहिड़ो शहर मां महाराष्ट्र में।
ऐं कारनि जे शहर मां ॿुधो अथव नालो?
ना, ना, ना, ॿुधल आ
अच्छा, अमरावती साइड पतो थव अमरावती साइड हा होन साइड आहीं।
अच्छा अच्छा। ॿियो ॿुधायो।
थी वयो कमु वांदो।
जी।
ह न धीरे धीरे आ धीरे धीरे कम वम थी विया।
हा हा ठीकु आ वा जी ूं ॿुधायो।
न न हेते न थींदी आहे। पैले थींदी हुइ
जी
पहले थींदी हु हाणे न थी।
अच्छा त तव्हां जॉइन थिया जॉइन आहियो न किटन में
न न न न।
इधर बैठो हा दे रही में इधर बैठो। ॿार म घणा ॿार तव तव्हांखे।
न न बार न आया न
हलो मैरिड आहियो न??
हा, हा मेंहदी
अच्छा ॿियो
बस पेखे आयाल मां।
अच्छा पेकर में आयल आहियो। आराम मस्त ठक छुटियूं त थी वयुं। देर ले। र। ओके कक भई बल जो